की हाल चाल अछि
आ ब्म फडनेक अपनन कहू
हमरो ठीक कहै की करै छी
आ किछु नहि बनेलहु आ खाना पीना
अच्छा अहाँ खाना बनेलियै हन
हँ अ कमी बनल चिकेन
अच्छा चिकेन बनेलियै केना अहाँ चिकेन बनेलहुँ
ह जैसेमे
केना बनेलहुँ चिकेन जे अहाँके चिकेन बनल ह
अ हम हम तो द तीन टाइपसँ बना बिस्कट आगे बनेलिय ह कि प्याज के पहिले चाय फाँकमे कटि जा
हँ
ठीक त चारि फाँक मे काट बै तह नदमे की करियौ जितना मसाला है ने उ्म सालके एक साथ मिक्स कर ल
अच्छा
जखन मिक्स भऽ जायत उसमे चिकन के पहिले फ्राई कर लिया तेल मे त तेलमे फ्राइ भऽ गेल थोड़ा थोड़ा लाल लाल तऽ हम अहाँ की करबै ओकरा प्याज जेट खेदमे तेल फोरन सब डालििकऽ मीडियम लो परर ओकरा गर्म करिय एकठो मतलब मीडियम से भी भ लो पे जितना लोग रहत ओत न बढ़नी अ्छा प्याज अपने हिसाब से जलते ठीक ने जहान देखो क गदल लागल लाल लाल भए गेल तहन अह ओ चिकेन द दियौ
हँ
रा ढक र पूरा खाना ढक जब त बनते त ढक रत ठीक ने ओ बाद धीरे धीरे बीची मे जा ओकरा सर मिलाबै छै तब मिल गेल संक ठीक ने देखबै र पानि छोड़ऽ लागल तहन अहाँ ओकरा की करियौ अगर रोटी मे खयबाका के है तऽ ठीक चावल मे खेबाके है तऽ थोड़ा पानिो लगतै त पानि डाल कऽ फेर ओकरा भेज दियौ मत एकष्ण पूज्य कि ओ मतलब मसाला पूरा भुजा जाइ छै थोड़ा सा निकाल कऽ देखू केहन लागैए अगर भुजा गेल तहन ओकरा पानि डालि दियौ फेर चिकेन डालि चिकेन तऽ डालैया अगर देखू कि सीटीवला नहि चाही अहाँके एनाहिते चाही मतलब गुदरल मांस मे या फिर के केकरो होइ छै ने कि हड्डी वाला चाही त केकरो मास वाला चाही अपने हिसाबसँ पानि दह कऽ ओकरा खौला दिअ ठीक फेर तयरके
ओकर बाद खा लियअ आ धनिया पत्ता ने देलबमे
धनिया पत्ता हम मछली मे डाले छ चिकन तिकन म
अच्छा
हँ
त खा लेना उचिते ने
हँ
चिकनके साथे कथी केलियै अच्छा घी के पराठा कि रिफाइन के पराठा
नहि घी बला
हँ क से कि आब रिफाइन नहि खाायके ने
नहि नहि स्पाइन फाइट के लीवर बढ़ा जेइ छै
खराबी करै छै आब रूफानी तब नहि खाइ छै
हू हू
हू
अह की बने ने
हँ जे अहाँ खेलहु से हे
अच्छा
उएह तऽ हम बनेने छलियै
अहाँ केना बनाबै छीिय
हम नहि बनबै छी चिकेन हमर जे बड़ छथिन ने
अच्छा तऽ केना बनबै छथि
जेना बनेलियै ह
अच्छा
दऽ कऽ सभचीज हम तऽ सभमे चिकेन तिकेन प्याज उ्याज सभ मिला कऽ ओकरमे धऽ देतै आब ओकरा ओहिमे सी सीटी एक सीटी लगा दिअ आब प्याज के पानि छोड़ देत सीटी के भक पटा कऽ ओकर बाद ओकरा भुजियौ खूब
अच्छा
लास्ट मे कनि पानि ध क एक सीटी आओर लगा दिय दू सीटी मे चिकेन रेडी ओ खाउ नान के साथ पराठा के साथ
चावलना केना बनाबै छै
आँ
चावलमे खाकेऽ अय तोहन
हँ तऽ कनि पानि धऽ दियौ सीटी लगा दियौ तऽ रसवला भऽ जायत
अच्छा
ह आ तार ई अणडा बन लेकिन फेर कहलियै घिउरा छीिले नहि छी तऽ की करू अहाँ लेल घिउरा चना बना देलहु
अच्छा
ह
क अन्द क नहि बनलियए
अलना नहि बनेेली है घिराा छील देने रहहि है
अच्छा
जोरा चल
ह सब तऽ ठीक य
हँ आओर सब तऽ ठीक छैौ एखन तऽ चारिए मिनट भेलन दस मिनट बतियाके
आ की बात है
जे सब बुझाइय से सब बतियाौ
कालल की बन न
ओ काल्हि काल्हि दीपे अछि
ह तऽ बन लेबनडा
बिफी के अंडा खा छै लोकोग
की हो गेलै खाकै तऽ खाय पिय मे थड़े ने सुड़ देखल जाइ छै
अच्छा दीप फेर मंगल धराइ छै
ह भगवान छलखिन गेलखिन ऊपर क
एहन थोड़े ने होइ छै बीफेा मंगल धराय छै बीफे मंगल नहि भेटत
खाय वलााक के बिफे आ मंगल रवि नहि होइ छै बुझलियै भगवान भगवान कहलखिन कि आके जखन मन करे ने तखन बना कऽा
ह अहाँके कोन भगवान कहि देला हन कि जखन मन करै तखन खा लेल लेल हँ चिकेन आ मटन खाउ बीफे के जी
हू
एहन बात नहि छै काल नहि बनत कल प्लेन जात द चावल करैला के भरुआ
अच्छा
करेला के भरुआ खेबै ने अहाँके तऽ नीके लागे ताहि लेल आधा आधा किलो करेला खरीदबा दै छियै कि तै लेल आधा आधा करेला खरीदबा दै छियै
करेलाक भरूवा
कि भुजिया खैब दुरे तक करैला न बड़ा तीत छै एतेक के भुजिया करैला बहुत हैत
चीनी मिलाय देबै गुजराती स्टाइल
हँ
ह्म
गुजरात मे कहाँ चिनी मिली ओतक लोक खयबे नहि करै छै करैला
खाय छै की
चीनी मिला कऽ
ह कहै छै ने महिसाना वला रेडिया मे या फेर पाटनमे
नहि कल करेला बना देबन ठीक अछि केेला अछि
ह्म
केला तऽ बादोमे बनतै तऽ करैला बना
ठीक है तहन आ सब्जीमे
कहलियौ तऽ करैला के भरूआ आ दाल चावल रोटी हँ सब्जी ओहिमे चाही आरो
हू
कथी बना दिय लौकी लौकी बना दिय छै ने दाल दऽ कऽ
हँ ठीक छै
ठीक छै ठीके रहतै तब राति में नहि बनते खाना एके बेर बनत तब राति मे नहि बनतै त रातमेै सीधे रोटी ब
हू हू
आओर बोआ सुइत गेल
खेलाइ छै
कथी पढ़ै छै ओ बड़ा जोर जोर से परहै छै
कार्टूनसभ देखैके न उएह जे देखै छै न टीवी मे ओ याद छै
अच्छा
त बाज त लग जब तक निंद नइ एल तब तक नहि तऽ
ओ गरमी लागै छै
खिलियै दवा के न तै लेल
हम कथि दबा क खेलियै यो
चिकेन
हँ बड़का खीर चिकन खेलियै चुपू खेलियनि घिरा क सब्जी आ चिकेन खाइ छी
ह
ह खा लेब चिकन आहाँ शुकर के चिकेन खैब कि अंडा खैब
बननाइ सिखा देलहुँ न
आहँ अहाँके चिकेन नहि नीक छलै तऽ
ह
नहि तस चल पहि लके दऽ देने चल
त आहाँ क गलतीमे किया छै ने तऽ
ह एहिसँ नीक तऽ प्रियंका बनेने छलै आहिदिन प्रियंका के सही मे बहुत टेस्टी छल आब एते तऽ फेर कहबै प्रियंका तू बना फेरो
हँ ठीक य
ह आ कञ्चन भाभी मटन केलखिन हन देखियौ हमरा तऽ फेर मोन भ मट ह
शुक्रवारके मटन ह बनतै
सुकररके मटन बनतै
त नइ तऽ की
क आतै मटन तऽ हहाँ तऽऑफिस रहबै
जय क ल एव
हँम के न जब ने बौआ बदमाशी करै छै
आउटो सेँ
ओ
ऑटोसँ
भाग लागत हाथ छोरा के त कहाँ से एत
ठीक छै तहन की कहू आओर
ह ठीक छै तऽ राखू ठी ठीक ह रखू
ठीक यै